हेलो हँ शिक्षा दी तऽ आइ के अपन सबके टॉपिक छै पटना हमे सब पटना के बारेमे आई बात करबै ओ माई गॉड ये तो बोहोत अच्छा टॉपीक है ठीक छै तऽ बताबु ने अहाँ पटना के बारेमे की सब जानै छियै
पटनामे तऽ बहुत किछु अछि घूमयके लेल अहाँ कतय घूमय लेल पसन्द करबै
हम तऽ न‌ए न‌ए आयल छी अहीं बताबु ने पटना मे की सब य फेमस
पटना मे तऽ सबसे पहिले महावीर मन्दिर फेमस अछि
उएह ने जे पटना जंक्शनके पासमे यऽ
हँ हँ हँ पटना जंक्शन के पास में जे महावीर मंदिर अछि ओ बहुत
हँ हँ ओ तऽ बहुत नामी यऽ
हँ हँ त हम मंगलवार शनिवार कभी ओना त कोइनो भी दिन जा सकैत छी घुमय लए लेकिन मंगलवार शनिवारके बहुत भीड़ रहै अछि
अच्छा हँ हम जायब ने तऽ देखब और की सब या पटनामे
पटना मे तऽ ओना बहुत जगह घुम ले य जेनाकि ज्ञान भवन भए गेल अहाँके गोलघर भऽ गेल बहुत सा मंदिर भ गेल अहाँ कतय जाय लेल पसंद करब से कहू
गुरुद्वारो ने पटने मे या यऽ पटना साहिबमे
पटना साहेब मे भऽ जाइएा
अच्छा आर म्यजियामे होया दइटा ने एगो पटना म्यूजियम एगो बिहार म्यूजियम अच्छा आ ओ एगो कथी कहलहुं अह के ज्ञान भवन
हँ हँ ज्ञान भवन अहाँ के ने गांधी मैदान के पास अछि गंधी मैदान से नार्थ डायरेक्शन मे अहाँ के तू भी जेबै ने तऽ अहाँ ओतऽ गेलाके बाद अहाँके पता चलि जायत अपने आप कि ज्ञान भवन कतय अछि
ओमे की यए ओमे कीसभ यए मतलब ज्ञान भवन कथीकेँ
ज्ञान एना ओ बहुत बड़ा भवन अछि जेनाकि कोइ भी आ मीटिंग कोइ रखला रखै के होइ छै तऽ बड़ा बड़ा लोग सब रखलक जेना कि खान सर के नाम सुनने हेबइ आहा सब त कोइ भी सेमिनार राखै छथिन ज्ञान भवनमे सेमिनार रखल जाइ छै और बहुत भी कुछ जरूरी नै छै इहे सब और भी बहुत लोकोग छै जेना कि जीविका वाला सबके भी ऐसे ही ला रखाइ हर तरह क रखाइय आऔर तऽ आओर यहाँ तऽ सरस मेल भी लग हर मतलब कुछ महीना पर ने गाँंधी मैदान मे तऽ लगबे कर ज्ञान भवन मे भी लगैया
ओ ज्ञानुभवन अच्छा उमे जे हाथसँ बनल उद्योग सबके जे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन दैया
हँ ह ह ह ह जो हस्तकला के लेल जे रहैया कुछ ज्याददा ही फेमस रहै हम ओ तऽ हँ हँ तऽ बापू सभाागारमे ने सभ केओ के एंट्री नहि मिलैत छै हँ हँ हँ हँ नहि नहि नहि ओ कैंटीने मिलै छै बाहरे बाहरे सब लोग देख देखलक लेकिन अन्दरमे ओकर एन्ट्री नहि मिलैत छै ओहिके लेल अहाँके मतलब क कोइ टिकट वगैरह कि किछु फंक्शन रखइ छै या फिर कोनो कार्य प्रयोजन भेल तऽ ओहिके लेल टिकट रख रहल ओहिटिकटके अहाँके पास रहत अहाँके पास तबे अहाँ ओहिमे जा सकैत छी ओना अहाँ बाहराह घम छी घूमि सकै छियै
ओ लेकिन जे कहू पटना लेकिन बहुत डेभलप भेल यए पहिलेसँ
हँ हँ ओ तऽ बहुत ज्यादा यै ई तऽ
बिहारमे तब यहाँ ने भए गेल डेभलप राजधानी छी तऽ आब ईस बेसी डेभलप कत' होएत
कतऽ हयत हँ ई तऽ छैहे
आओर देखै ने छियै बिहार के जादातर बच्चा तऽ छै पढ़ै लिखै लए आबै य पूरा भीड़ लागल रहै छै खाली स्टूडेंटे सब भरल रहै छै
हँ से तऽ ठीके कहैत छिकै स्टूडेंटसभ बहुत ज्यादा अछि अगर ट्यूशनो सब बहुत भेल है ने एकटा मतलब कोटासँ तऽ जादा बच्चा विद्यार्थी यहाँके कतय भेट जायत देखै के लेल पढ़यके लेल हर क्षेत्रमे अहाँ देख जाइय चाहे यू पी एस सी बी पी एस सी नीट आ जेई मतलब कोइ भी देखेके अहाँ मतलब कि परीक्षा के लेल अहाँ चाहे छी कि हम मतलब कि तैयारी करू एहिके लेल अहाँ एत' आबि सकैत छीयै शिक्षा मे हर तरह के व्यवस्था मिले या बहुत अच्छा अच्छा शिक्षक भी आब त आहांके लेल मतलब पढइके लेल आब ने बिहार के बच्चा के सोचइ नै परतइ कि की हम आब कोटा जायब जेहन स्कूल सं परिवार से रहैये जिनका पास ढेर मतलब ओते पैसा अओ नहि रहैये कि अपन बच्चाके बाहर भेज सकैत छी तऽ ओतऽ अपन पटनामे भी भेज सकै छी अहाँ अपन बच्चाके पढ़यके लेल हँ हँ हँ हँ स
ऊपर से कते सारा सरो सब यै जेकि मतलब शिक्षा के एकदम सस्ता बना देलक यै सब लै उपलब्ध य और तऽ आइ काल्हि ऑनलाइन के जमाना भ बुझलियै जेकरा नहि ये कोचिग जे के अथि पैसा वहां मोबाइलमे लए लियौ जखने मन तख हीं देखू
तहियो व्यवस्था बहुत बढ़िया हे जेनाकि लेकिन कहऽके छै नहि जेनाकि ऑफलाइनके अलगे बात रहै छै तऽ ऑफलाइनमे लोक जायै तऽ कनि अच्छासँ समझै एगो रूटीन बनल रहैये ऑनलाइनमे ई रहैय कि रूटीन नहि बनैत छै लेकिन हँ ऑफलाइनमे त हर तरहके जे कोई समस्या भेल छै त तुरंत जवाब मतलब कॉस्चन प्रश्न क सकै छी ओनीसं आहाँके तुरंत सर जवाब देथिन ऑनलाइनमे की होइ छैय तऽ अहाँ भेजबै तऽ फेर ओ कब देथिन रिप्लाइ ओकर कोइ गेरं लेकिन ऑफलाइनमे अहांके ई बात के गारेंटी रहै छै न नहि नहि रहै छै हँ हँ हँ
वेहा भ' जाय छै खान सर तऽ पूरा फेमस छथिन ने पटनाके सबसं फेमस
हँ हँ खान सर हँ हँ खान सर तऽ बहुत फेमस छथिन बड़ा लेबल व्यवस्था करिहें की खानेमे हं नाहि ए ज्ञान बिन्दुमे सर छथिन रौशन सर बहुत अच्छा पढ़ाबै छथिन दरोगा फै् ट्री सं हुनका जानल छै किया कि जबसे ऊ एलखिन हन मतलब बहुत पुराना छथिन ऊ तो खानों सर से कमाय छथिन तऽ उ उ हुंनका हँ हँ हुनका संस्थान से बहुत जा्यदा दरोगा पुलिस उलिस बच्चा सभ मतलब की बनै या त ई त कहलौं मो मतलब दरोगा फैक्ट्री से जानल जाइए और बहुत अच्छा व्यवस्था हुनको अय य ओहो आबि पी एस सी यू पी एस ई सबके तैयारी कराबै छथिन लेकिन हँ दड़ोगाके लेल जादा ही फेमस छथिन।
फ हँ ई बात तऽ छैय हमहुँ सुनलियै य कि ओकर कोचिंग से बहुत निकलै छैय विद्यार्थी सब। जे कहू लेकिन पटना मे मतलब प्रशासनिक सेवा मे बहुत विद्यार्थी निकाल लै या
हँ हँ के कहै छियई जे बहुत विद्यार्थी निकालि लै या। हूं हूं हूं हूं ने ना ओ शिक्षक ओ वला जे अखन बहुत चल्ल हैत टी आर ई थ्री टी आ ई टू वन ओहो सबमे बहुत बच्चा सबके निकल है। छोटसँ छोट छोट मतलब की भी जे मतलब की प्रतियोगी परीक्षा सब जे ओहिमे बहुत बच्चा सब निकालै ई सबके सिर्फ सिर्फ ई कि हँ पटना मे मतलब कि व्यवस्था बहुत जादा अच्छा यऽ जाहिके वजहसँ मतलब कि अत मतलब ऑल ओवर अहाँ ई सोच सकै छीयै कि यहां पटना के व्यवस्था बहुत जादा अच्छा य पढ़ाई के ई मामलामे और भी मामलामे घुमेयो के मामलामे अहाँ देखबे तऽ बहुत सारा तऽ पार्क अछि। जत की बहुत अहाँ के सीख मिलैत मिलेत हुं जेनाकि एगो राजधानी काटिका क क एगो पार्क‌ अछि। तऽ जतय अहाँके बहुत किछु मिलै देखैके मिलत जेनाकि गौतम बुद्धके बारेमे मतलब हुनकर जीवनके बारेमे बहुत किछु देल गेल अछि। जतयसे अहाँ मतलब क जानकारी लऽ सकै छी हाँ। ई ई ने ई अहाँके राजधानी क टिक के ने एकरा लोक इको पार्क से भी जाने जा ठीक अइछ ई न अहाँ के ने बेली रोड के साइड अइछ हाँ हाँ हाँ। राजधानीटिका के इको पार्क भी कहे छैय ते उ ने बेनी रोड के तरफ अहां के भेट जायत। ओर तऽ ओर चिड़िया घर भी अइछ एतऽ जतय हर तरह के जानवर अहाँके मिल जायत मतलब की दोसरो दोसरो देश के जे जानवरे छैय से अहाँ ओतय देख सकै छी ओर पूब हाँ हाँ आ बिहारमे ने मतलब कि एतय मतलब कि हर तरहके अहाॅंके जानवर मिल जायत। ओतुक व्यवस्था बड़ नीक ये को के्यो रह जबतक कोई वृद्ध रहे छथिन जिनका चलल नहि जाइय तऽ हुनका के लेल ओहि मतलब चिड़िया घर मे गाड़ी के भी व्यवस्था कल गेल कहाँ बैठ के आराम से घुम सकै छी कियाकि वृद्ध लोक के तऽ ओत चलल होइ छैयन हम सब ने चल जायत ह हाँ हर चीज पर हाँ हाँ त नहि है ह ओ हे अन्दरगो वाटर फाॅल टाइप भी बनेने अइछ जे कि बहुत अच्छा झरना टाइप जे होइया। सेहो अइछे जे लोक देख देखलक ह्म मतलब बहुत बढ़ियां व्यवस्था कयल गेले ह ते हर तरह के अहाँ के जानवर साप पोह चिड़िया पक्षी जते भी भेल सब देखे के मिल जायत और
किया हमहुँ देखब एकबेरा जाय पड़त लागैए हमरो।
हाँ हाँ एक बेार अहाँ पटना आब जरूरी चीज देख ओर को भी बच्चो सबके अहाँ देखा सकै छी।
ओर पटनामे सुनलियै खूब नामी मिठाई सभ होइ छैय दोस श्री दोसर नाम के कोनस फेमस मिठाई एतुका?
एत ते दूगो तीनगो मिठाई बड़ फेमस एगो तऽ उ चंन्द्र कला जे कहे छैय जेकरा मतलब कि इमरति रहैत रहल लेकिन उमरतीे नहि रहै छैय लेकिन हाँ ओ चंन्द्रकला रहै अछि। ओग ऊपर मलाई डालि दाय छैय हाँ हाँ एगो उ भेल एगो लोंग ल
ओ केना लौंगो लेता लौंगो लेता चंन्द्रकला त देखे में सीमेने लाग
हाँ हाँ ओ देखै मे सेम लगै य लेकिन रहेय मतलब की उ अलग अलग चीज भऽ गेल दुनू बुझलियै उ लोंग लता अलग भऽ गेल आ चन्द्रकला अलग भऽ गेल आओर न एकटा तऽ एगो सिलाउ खाजा कभी बहुत जादा फेमस अछि बुझलियै हाँ हाँ हाँ ओ पटनेक भाहो हाँ हाँ पटने के फेमस अछि ओत्तौ बहुत जे दोकान ओकान मे जेबै देखबिही बै तऽ अहाँके बहुत नीक मिल जायत हाँ हाँ पतला पतला सा रहैए आओर की कहैत छै
ओकरा धागासे बान्हि बान्हिकऽ जे रखने रहत गोल गोल गोल गोल ठीक छै अतऽ नहि इहो व्यवस्था बड्ड नीक देखलौं हन आओर दोसर व्यवस्था ई देखलौं हन ने कि एतऽ मामला सँ ओ कोइ कोइ भी चीज सस्ता मिल रहल अए खाना पीना कऽ कोइ दिक्कत उक्कत नहि हैत मतलब कोइ भी चीज देखबै जेनाकि विद्यार्थी पर ध्यान मे रखते हुए एतऽ कऽ मतलब कि व्यवस्था सब होइ छै चाहे किराया भाड़ा हो खाना पीना हो रेंट हो मतलब की बहुत बच्चा सब अबैया तऽ पट नामे पढ़ैके लेल तऽ हूँ एरिया के हिसाबसे बड़ नीक सुविधा देने अछि ई नै छै कि अहाँके असुविधा हेत अत्त सुविधा अछि बहुत
तब ने ओतेक विद्यार्थी अपन अकेले रहि कऽ अपन सब कुछ मैनेज कऽ लै ये
सबकिछु मैनेज करै छै हँअ् तब ओ तऽ छेबे करल छै ऐहे दुआरे ने कि आब मतलब ओतुका बच्चा सबके पढ़े के लेल सोचे नई पड़तैइ कि हम कोटे जाउ तब हम पढ़ि पायब से नै होइ छै अहाँ पटनो मे आबि कऽ पढ़ि सकैत छी
हँ से य तब तऽ पटना बहुत नीक य चलू ठीक छै तब
ठीक ठीक छै ठीक छै